नमस्कार ओर बते छी अहाँके समस्या सब नीक छै आ न छिय
खाना उना खा लेल छि की खलियै यऽ ओर
ओल पनीर
ओ हँ पनीर के सब्जी खैलियै यऽ अहाँके हाॅं ओर बताे छी ने अहाँके पढ़ाई लिखाई सब नीक से चले छै हँ यहाँ के पढ़ाइ लिखाइ सब नीक से चलै छि
हँ वहाँ से छी समासि
के की बनालबै छी चिकन आलू मटल पर पनीर
हँ
यहाँ के तऽ हम बहुत कुछ बनाबै छियै चावल दाल सब्जी रोटी भुजिया पापड़ तिलो बना लेले छी पनीर के सब्जी बनाबे छी मीट मछली बना देबे छी छी अंडा बना लेब ओर अनेक अनेक प्रकार के पकवान बनबै छी
ई
ओर बताइ छी न आँहा किया मैस कत छिय बाजतें छिय कि हाँ बाजते छिय और छी अहाँ मलैया हु और बताई छी कहेछी अहाँके मतलब घूमने उमने कही जाइ छी घर से बाहर
घुमी प्लान मे आइ छी दिल्ली जई छी
दिल्ली मे अहाँके सबसे जगह कोन से लागै छै
जी भी रोड
दी भी रोड आहाँ के बहुत निक लगा छी
गैल छी का हँ गेल छी कितना मे मिले छै पाँच सो मे
हम त सुनै छिय तीन सो मे मिलै छै
नय नय सी
पाँच सो म मिले छी मतलब कैसे
ह ओहा मे छिय हँ जाके ले
चलियर छीहओर ब सेफ दिल्ली घुमै छियै
हू नेपाल जाइ छै
ओ नेपालो घुमै छियै चलियै अहाँके त बहुत नीक जगह घुमै छीिय
के का का खाय छिय
हम त कलिय ह रोटी और मीट खैले हे और खैले हे सलाद खैले हे ये सब खैली है ओर अहाँके की खैली य
इही चिकन खाई छीय मटन पनीर ई सब खाइ छियै
ओ अहके मटन पनीर के सब्जी खली य ने हँ के मटर पनीर के सब्जी बनाये अबे छै
हँ हइ छै
वहा अहाँके चलिये और बताछी अहाँके मतलब खेल मे कोन कोन सा खेल खेलै छी खाली
हॉकी
बैडमिंटन
क्रिकेट
हु और कैरम बोर्ड ने खेलैत छियै लूडो
नय खालाई छै मिल छियै
ओ चलिय चलिए अहाँके अमरुद खा छ अमरुद
ना खााय छियै बहुद मीठ लगे छियै
हम सुनै छियै कि अहाँके अमरुद के पेड़ छियै आ बहुत फरबो करै छै
वायफ्रेनड छी
हँ राहुलकबुकिलिछी
हँ दाई खाय दे
हँ आबै छी। दिन सबदिने अबै यहाँ किया
ह आओरबताईए
कहै छै मतलब साइकिलह अहा केचलाब आबैअछि मोटरसाइकिल साइकिल
हँ एसइ हँ स ह चार पाँच उहे छै
ओ चार पाँच गो आदमी के बैठा के चला बैत रहै छियै हमरा तऽ लागै छै कि गुरबई छियै काईलै
जी
ह आऔर बताेउ अहाँ के सिफ साइकिले चलाबै छी मोटरसाइकिल चलाबे आबै छै
हँ च र आल छियै
हम तऽ। कहा देखैछि। अहा के मोटरसाइकिल चलाबैत नहि जाइ हँ
ईहे कि
हँऽ अहाँके तऽड़े तऽ हेलिकॉप्टर न चल तऽ मैदानर जाइ छी हेलीकॉप्टर
इतने आदमी
आ त दुराापुर ज लगा देल छै दुगो महन्द्रक खाद लगे छिय एक दूगो लेब गो लगे छ आ तू चार गो बुलेट लगा द छी
आ जब जाइ छी त घूमे जाय छी बुलेट से खुशीै नहि हम अकेले घुमै छिय
आज कहा कहा गुम छियै
हँ इ घुने उने घुमे छियै फालतू मे केनाहु केनहु
ह जी
चल आओर बताे छी सुनै छी यहाँ के पीली के संग सुते छी
नहि नहि छै
इ के न लेे छिय हँ सु क लि करने छियै यहाँके
उहाँके
आ बत छी ने अहाँके ग पोछल छिय ह हँ आ बकरी
नहि बकरी नहि पोछले छिये
हू तब बकरी के मुँह मे थाप लगा देबे छी अहाँके दूध पीले छैय बकरी के आ तऽ कचोरा में कि मुँह लगा छै थाने मे
मुँह लग आइ छै ाने मे
हँ मजा तऽ खूब अ्य अहाँके चली आओर बताै छी कहे छिये कि आम उम कें रहै छै तऽ आम उम खाय ले छियै
हँ हम आम उम खाय छ
हू मतलब अहाँके सबसँ नीक आम कहन से लगै छी
किसुन बोगे ई सब आम कररा कैसियै
ह चलियै अहाँके केररवा हम बहुत पसन्द छी
हँ जी
चिवा कऽ खाइ छियै कि घोट जाइ छियै
छिलके खााय छिये
ओ छिलके खइ छी हम लागै छै ई सबी घट जाइ छै मुँहे मे हँ हँ चलिये आओर खाजा उजा तऽ खायले छियै खाजा ने खले छिये हू आ खजूर बढ़ सुंदर होय छैय खजूर
मिथला कऽ छिये
देसी खजूर खाइ छी नऽ
बिहार खाइ छियै बिहारके
ह आओर अ खाजा उज तऽ खईबे करे छै आ ईमली
हँ नहि खााद नहि खे छै कोइ सब बाहर गए
चलियए आओर बता छी कहै छै पढ़े उढ़ै केन जाइ छीै कि खाली घरे मे बैठल रह छै दिन भर
अभी तऽ पेन आत सेिय
पढ़े नऽ नहि जाइ छी
नहि अभि नहि जाय छिये
दिन भड़ कथि करै छी आहाँक ओ गेम खेले छि आओर हिलेबो करै छिये की आहाँ के अरे अहाँके गलत नऽ समझबै पंखा उनका छ क ल ओठ
पानथ तऽ हलते है
ओ पंखा हिलेब छिये
हाॅ पंखा हिलेब छिये
हाॅं अहाँके मियाँ खलीफा के दर्शन केले छी ओ छलियै हमार चली हमरा सबकेे दर्शन करा देबै पाँच सो वला के मन नऽ भड़े छै अहाँके
माओ छी
और बताउ बारिश आहाँके
केने छिये
तऽ रोपनी उपनी भेलय यऽ
हँ हो रहै बारिश छी बहुत
के हाॅं बतलब कय कठा लेल मतलब खेत छियय तीन कट्ठा तऽ मतलब अकेले रोपलही हें की जनो उनो रहल हें।
जनो उनो रीपेसी
ओ जनो उनो रोपलै यऽ तीन कठामे कगो जन रहय ये चारि गो जना तीन कट्ठा खेत करऽ छि ओहिमे चारि गो जोन
हाॅं जी
हुं चलियए आओर चले ठीक हए अहाँ से बात करब काफी नीक लगले फिर समय मिलते तऽ अहाँ से बात करबै
नमस्कार जी नमस्कार जी केना होतय